हेलो
हूँ कत चलिगेल छलहूँ
नहि पानि भरै छलहुँ फिल्टरमे पानि दै छलियै।
ओ
आ
दुई मोटरे वला भरैत हेबै ना हँ
ओ अपन पप्पाके दोस्तसँ बात करैत छथिन तैं मेलाके जेयबाक छै ने तऽ लोक सबके इकठ्ठा कऽ रहल हइ।
कहिनाहु ई भाइजी जेथिन।
ओ जेबे करतै ओ-ओ इकट्ठा कऽ रहल ओ अपन बाबाके साँस समाथ खेलकै हन ओ जेबे। टा करतै किछु भऽ जाय। हमरा एल ओकरा ओ दर्शन कर ला थोड़े जेतै। तऽ या ओ मेला जेतै ओ ओतऽ पर्स देखतै ओऽ तऽ फुका छै से झूला झूलतै परस कोनो वोटिंग करैवला जे हेतै कोनो सिस्टम ओहिपर बैस कऽ दू बेर चेंढ़ लेतै। त ओतयसँ हमरा फोन करते हम घुमि लेलहुँ ओतयसँ फोन कऽ ओकरा कहतै जखन सभकिछु अपन पूरा मोन भरि जेतै तऽ ओकरा कहतै। बाबा मम्मियो लेल गुलगप्पा लऽ लैत छी ने तहन हमरा लेल गुलगप्पा दू चारि टा ने ने एत त बस
मतलब खुश राखयके लेल मोन राखयके लेल जे नहि तू कतहु नहि गेलहुँ तऽ हेया ले तोड़ खुश क देलियौ हन
हूँ हमे बेटी के मोबाइले से ज्यादा फ्रेमे छी।
एतऽ सभ बच्चा रहैत छै एहन नहि छै जे हमरे अहाँके बच्चा नहि छै अहाँ नाइनटी नाइन परसेन्ट बच्चाके अहाँ देखबै।
अहाँ एखन बाहर भीतर निकलियौ त हम अहाँ त बहुत कम दैय छी। किया
ओफेशनली जे रहे छै माए बाप कनि बेसी जॉब वर्किंग एक त पहिल बात जे जॉब वाली। से ओ कनि देखबैतो बेसी छै दाइ पर बच्चा पलाइ छै दाइ ओकर सभकिछ करतै दाइए अहाँके कते केयर करतै जेतै माय बाप जकाँ थोड़े केयर करतै त।
बिलकु नहि पचतै
द दइए जतऽ फेर करतौ
ओ अहाँके पड़ोसमे मारबो करै छै।
मारते नै।
न आरतेत
किए नहि मारतै। केहन लागल तीखा नहि ह
नहि तीखा तऽ नहि या बहुत बढ़िया ये।
तीखा अय दुआरे नहि ये बौआके खुआबै छियै ने हम आ बौआ क पर्सनली हमहू बहुत कम तीखा खाई छियै हम आइ तक रिकॉर्ड नहि हइ जे हम हरिहरका मिरचाइ कहियोे खेलिये हन।
हम तऽ हमरा तो खाना मे चाही।
नहि हम ओ अपन गाँवोमे नहि खाइ छिये गाँवमे तऽ जतेक कम खाइत छै एतय आबि कऽ तऽ कनि बदलियै लेकिन गाँव से जे हम आयल छे तऽ बापके बा छटपट्टी छुटि गेल छले। फेर धीरे धीरे हम आदत बनी गेल
नहि नहि मिरचाइ सब खा क जाइ।
हमरा आदत मतलब गाँवमे शुरुएसँ हमरा आदत छलै हम नहि खाइत छियै।
तखन अहाँ हमर मटरखाई तकहियो नहि खा सकैत छी
हम सच बात कहै छी हम आलूके भुजआ बनबै छी हम आलूके प्रेमी छियै पता ये। हम आलू के भुजिया बनबै छियै ओहिमे सिर्फ तेल आओर सरसो रहैत छै ओकरा डीप फ्राइ कऽ दियौ नमक हल्दी बस आओर किछ नहि।
आ ओहिमे हम आठ गो नो गो मिरचाई दय छी।
माय गे माय हम तऽ खाइये नहि पेबै।
हमरा मिरचाइ एतेक नीक लगै हन ज ओमे मिरचाइ उ तारि देब आ ओहिके बाद खाब।
आब उहो सब तीखा खा ले है।
बढ़िआ छै यादो तऽ रहतो।
हँ दुनू बुची खा ले हैं।
फेर हमरो बौआ खाइए।
हिन्को बड नीक लगतन तीखा बना दियौ इ खा तऽ एकर ग्रेवी जे बनेने छलहुँ हम ओ ग्रेवी बहुत बढ़ियां बनले मगर ओ कनि मीठ भऽ गेलै तहिसँ खराब भऽ गेलै
तय सॅ ओकर टेस्ट बना देलकै।
हूँ।
अभी दुनू म बौआ मे कते गैपिंग य केय साल का
हमर बड़की बेटी जे य
हँ
ओहि भी सात मतलब खतम हो कऽ आठम चालू हेतै। ठीक छै एकर जे छै से तीन कम्प्लीट भऽ कऽ चारीम चलू हय
अच्छा तीन साल कऽ
हुँ
ओतबे राखऽ केँ चाही। हमरा हिसाबसँ दुनू बच्चा पलाय जाइ छै एक सगे। ओकरा लऽ सामान अहाँकेँ सारा काज आइब जैत
हमरा कहैय नऽ करू तऽ हमरा हिम्मते नय होइय ठीके कहै छी
ह ह हमरो एगो बच्चा छै एते पिता देखै छियै तय दुआरे।
आ एहन नय छै जाहिमे चाइर टामे ई भेलै। ओय टाइम मे घर मऽ हर एक मेम्बर केँ इच्छा छलै लड़किए हुए हर एक कऽ तऽ मम्मी पहिले कहि देलखिन । सुतले मऽ लड़की होइ लड़का होइ ओइसँ मतलब नय यऽ हमरा पहिले तऽ हमरा लक्ष्मीए चाही। आ दोसर बात कोनो भी बच्चा हेतै ई नय हेबाक चाही जे दोसर नय हेतै दू टा हेबाक चाही चाहे जे होय।
हे हे हे
एकटा बच्चा नय भऽ सकै छै एकरा जहन जन्म भेलै नऽ तऽ हॉस - अपना सभ एतऽ तऽ हॉस्पिटले मऽ किनर पहुँचै छै नऽ तऽ गेलै तऽ किनर गेलै तऽ किनर नऽ पपा केँ गला पर अ अ पहिले कार केँ चाभी छिनलकै ठीक छै पपा कहलकै ई तऽ नय देबौ हम ई एय दुआरे नय देबौ किया पर्सनली एकरे दुआरे काइल हम ओ कार खरीदबे केलहुँ कियाकि हम एकरा हॉस। पिटलसँ घर लऽ जेबै एय गाड़ीसँ नया गाड़ीसँ ई तऽ हम नय दऽ सकै छियो गराम जेन थिन पहिने छै ई रहैन फुल्ली दऽ सकै छी एहिमे कोनो दिक्कत नय कतहुसँ कोनोसँ कटाइ नय आ पचीस हजार रुपैया देलखिन ओ कहै छै कि ओ केहन खच्चर कहय छै कि आजकल तऽ एहेन तऽ बेटा होइ छै तहनो नय केओ दय छै जते अहाँ बे। टी देलौ पपा कहय छै भाग नय तऽ मारबो करबो आब एतौ तऽ
भाग बेटा बेटी की होइ छै जेतय की कि उन्नति करै छै ने देश केँ राष्ट्र मऽ
तयमे हम दुनू आदमी मे केओ नय अन्तर करै छै मगर गामक आदमी तऽ आइ काइल बुझबे करै छिये नऽ।
से गांव की छै बेट हम वहए हम हमरा एक दूटा मौगी एहिने कहल ने गाँव मे तऽ हम सिधा कहलियै किया बेटा होइ छै तऽ दर्द नय होइ छै बेटी होइ छै दर्द कष्ट तऽ दुनूकेँ सेमे होइ छै नऽ बराबरे होइ छै
ओतबे दिनकेँ लए राखहु केँ हय पेट मे की।
हूँ आ बेटा केँ मतलब की छै अहाँ बेटा होइ छै तऽ बस ओतबी देर होइ छै आहाँ बेटा भेलै बे टा भेलै बेटा भेलै बस कहानी खतम छै एक महीना कऽ बाद सुर खतम भऽ जाइ छै।
ओहि केँ बादे नीक भेल तऽ अहाँकेँ खराब भेल तऽ उ
हँ जइ मंद हम जहन ई पेट छलने छलै ने मन्दिर हम ज पेट छलहुँ ने छलै ने जतय जइयै जतय एकटा होइ छै ने लोक जतय जइयै तऽ बस भगवानसँ इएह कहियै हमरा बेटी देब हमरा बेटी चाही। ओइमे जे कपड़ो‌ देखी मम्मी ई कपड़ा कतेक सुंदर फ्रॉक छै। बस मनमे रखने छियनि तऽ वैएह हैत। नहि हमरा आओर बस हम एतनीसँ कहलहुँ तऽ एते कष्ट भेलै ने जहन आपरेशन थिएटर अन्दर लग गेलय ने डॉक्टरो के आश्चर्य लगय डाक्टर कहय कि हम कहलियै एते कष्ट भेलाक के बाद हम त अन्दर जा रहल छीयै ओपरेशन थिएटर तऽ हमरा एकटा चीज तऽ लड़की हैत तऽ पहिले हमरा कानमे कहब। औ अगर लड़का हयैत तऽ बाद बाकी घरके मेंबरके कहि देबै हमरा तहन नहि कहय लेल आयब ओहो हँसऽ लगलै। ओ हो ओ हो कहै छै एते कष्ट के बाद एते कष्ट के बाद हम आ एहन लोक आइए देखलियनि मतलब ई भेलाके हमरा चौबीस घण्टा तकर बाद होस एलै। ओहिसँ पहिले हम कहलियै अन्दर घुसैेये से पहले हम कहलियै बेटी हेतो तऽ हमरा कहियें नहि हेतौ त नहि कहियें
हम्म तऽ दुइएगो ऑपरेशन एलाउड करै छै न
चारिटा
नहि नहि बच्चा के दूगो ऑपरेशन।
नाम नए नए तीनटा तीनटा हँ तीनटा
बड़का करै छै त दूगो आ छोटा करै छै सीज वाला तो
ह सीजरे बला छै हँ सीजरे। बला हमराअछि
हँ तखन तीन गो हैत हमर नाम ल र्लिया
नहि हमरा की चल पहिले ह आ हमरा नोर्मल छल मतलब होय वला छलै लेकिन की छलै ओ हाथ जे छले ने ओ किदन मेनाभी क कहै छै फसल रहै छै ओ तीन बेर ल पटायल छल तऽ मूड़ी आबिकऽ फेर वापस जेबतै केना होतै कोनो चान्से नहि छलै
सब सेबड़का दिक्कत भ जायतछै
ते एते बदमाशछै
हमरो बच्चासभ बदमास छै एहन किछो नहि छै देखियौ अहाँके ने सभसँ बड़का की आदत होइ छै
हँ
त के हो या आदमी के है किनको भी आद कहै छै अनकर बच्चा बड़ नीक लागत अपन बच्चा बदमास छैकिनहि। कियकि अहाँ ओकरा कनीको ला देखबय की गलत कहै छ अपन अहाँके चोबीस घंटा रहिए अहाँके संग नै गमकै छै ने दूर अ जे लत्ती रहत तऽ कते नीक सुन्दर लागत अपना घरमे रहत नेजाद लागतसेबला बात आबे बच्चा मे बुझलियै
आब अहाँ आब अहाँ करबै कि नै करबै कि भऽ गेलै आब नै ने करबै की करबै हँ काफी छी रह दियौ दूटा काफी
हमर म सासुरके आदमी हम सबके जीव नै दै छथिन
ओ ओका सब के कहनाय छै जे कि कहबै छै अबै या अहाँसब के आशीर्वाद दुआ तऽ छैहे हेबे करतै हँ हँ ठीक छै ओहोमे इएह बात क
नै बुझै छियाय जेस जते बूढ़ हँ ओते दबाइ बुतैन तै दबाइ खाइतेथिन ई की करैत हेतै हम कहलियै हँ फ्रीए मे मिले छै आइ काल्हि मॉडल जमा
अले भैयए देखी ता बच्चाके पढ़ेनाइ बस सही एजुकेशन अहाँ दिऔ कते खर्चा छै सोचियोे
ओ अपन कल्चर सिखेनाइ सबस भारी पड़ै छै
नब्बेया नै छीयै नब्बेया नै छियै नब्बेया के नै नब्बेया के मम्मी नै छै
ह
हँ ममा प्लीज हँ
नब्बेया अपन बाबूजी लगमे घेल आल छ
हँ ओ सुंत रहल
नै नै पप्पा संगे
अच्छा
ओ सब अखन सुथिन ओ सब अखन पप्पा स जबतक दू -तीन घंण्टा नैय रहथिन संगमे
हुँ
दुनू बाप बेटी के मोन भैर जेतैन तखन बाप ओ कहथिन जे हाँ चैल जाउ बेटी ओ कहथिन ठीक
गे मेए गे जादू -मंन्तर भऽ गेलै गे मए
गाँव मे लोक कहतेै
गाँव मे कहतै गैय मेइ गै गाँंव मे बियाह होइय छै त लोक केना गीत गाबै छै पता छौ एलै सुभा शुभाके लगनमा शुभे हे शुभै शुभे हे शुभे तू अपन चऽचा के बियाह मे एनाही गीत गेबही न ए लै शुभ के लगनमा शुभे हे शुभे - शुभे हे
आ खुशी भ के कहैछियै
कहि तऽ एलै एलै शुभा के लगनमा कहित
आब तऽ गीतो नाद नै होय छै गाम सबमे
ए हं आब मॉडल जमाना भऽ गेलै न आब गाँव सब मे पहिले एकटा बात करू अहाँ अपन बियाह केने छेलीयै तऽ मेहदी केँ नय - हल्दी -मेहदी केने छेलीयै अरे हम दु हजार उन्नीस मे बियाह केलियै त हल्दी नै कने छेलियै मेहदी तऽ बियाह सँ एक दिन पहिले सभ लगबै छैय अहूँ लगेने हेबै कोन-कोन - हँ हँ कोनो-कोन मऽ बैस कऽ हँ कोनो कोन मऽ बैस कऽ मेंहदी लगेने हेबै
ओहो मेहदी लागल या तब तऽ अतेक अ
हँ तऽ वैह नऽ हम वैह तऽ कहलौ आब देखियौ बाप रे बाप एकटा ड्रीम होइ छै मेंहदी केँ लेल अलग ड्रेस हेयबाक चाही ओकर डेकोरेशन अलग हेबाक चाही रो बाप रो
जबकि हम दुनू आदमी एक दोसर सँ बात करैत मे गप करैत मे हमसब बियाह केलियै
हमहु - हमहु सब हम की हम तऽ ई अर कहलौ तऽ हमरा बहिन के जे बियाह हेतै वैह कहलखिन नेहा अहूँ बियाह केने छेलियै हम कहलियै हँ हमहूँ केने छलियै नै देखली कते निक
ह ह ह पता नैय न छेलैय पता नैय न छेलै अहाँकेँ केहन हम बर हर ए उ कहलौ नऽ बाप रौ बाप ह -कहै तऽ छी हल्दी कऽ ड्रेस अलग एबाक चाही मेंहदीक अलग एबाक चाही
आइय काइल बेटी खुद सँ कहेै छै पपा मम्मी केँ बियाहो केँ बियोहति साड़ी अपने हम खैरदऽ जैब मइय बापके आइय काइल शखे लागल रैह गेलेै हन मिथिला कल्चर मऽ
तैय नऽ आओर की